ठीक छी अहाँ अपन कहियौ
हमहुँ ठीक छी
ओर सब बताउ की सब करै छी
किछु नहि बस बैसल छी अहाँ कीसभ कऽ रहल छी
ने किछो कनि सुतल रहौ बहुत गर्मी लागैत छलए फेर अखने पानि तानि सँ मुँह धोलो हैं उठलो हैं
खाना भऽ गेलै
हँ भऽ गेलै खाना
की सब भेलैए खेनाइमे
आइ आइ भेल छले भात बनल छले राहड़ के दालि और करैला के भुजिया बनल छलै
अहाँके इएह पसन्द अइ
हँ हमरा बड नीक लागैया करैला के भुजिया
करैला के भुजिया अहाँ अपने खेनाइ बनबै छी कि मम्मी बनबै छैथ
नहि मम्मीए बनाबै छथि
तहन तऽ बड्ड नीक खेनाइ बनबैत हेतै
हँ बड नीक बनबैत छथि मम्मी के हाथ मे एकटा जादुए छनि हुनकर हाथ के खेनाइ बहुत नीक लागैया हमरा
हँ से तऽ छैहे मम्मी बनबै छै खेनाइ तऽ ओ नीके लगैत के अपने त कनि आलसो आबि जाइत छै न
हँ हम कनि आलसी छी हो कनि हमरा ओते काज करेमे ओतेक मोन नहि लगैया ताहि दुआरे मम्मीए बनाबै छै तऽ हम अपन खेलहुॅं अपन पढ़ाई लिखाई करै छी
आ पढ़ाई लिखाई करबाक के चाही की की सब पढ़े छी एखन
आ काल्हि हमर नीट यूजी के एग्जाम छलए मधुबनी में त ओकरे परीक्षा द ले गेल रहौ
केहन गेल एग्जाम
एग्जाम त बड़ा नीक गेल हे आब देखियौ ओकर परिणाम की हैत
हँ परीक्षा त सभके नीके जाइत छै आ परिणाम त ओ भगवान पर छोड़ि दियौ नीके जायत परिणाम
हँ
भगवान चाहै छथिन त सभ नीक होइ छै कहल जाइत छै ने जे ओ अगर अहाँके किस्मत देत साथ तऽ सबकिछ छै
हँ देखियौ आब की होइये भगवान जेना छथिन सेएह हेतै
अहाँके मोन लागैया घुमयमें
हँ लागैय ये घूमय में त बड मोन लगैत छै ककरा नहि लगैत छै घूमय में त सबके मोन लगै छै
कतऽ कतऽ घूमय लेऽ गेल छी अहाँ
हम तऽ एखन ज्यादा जगह नहि गेलहुँ हैं लेकिन गेल छी घुमय लए
घूमय में बड नीक लागै छै आ जा क खेनाइ मे कतहु बाहरी खेनाइ खााय में बड्ड मोन लागैत छै
हँ बाहरी खेनाइ सब त ह नीक लागेया तैमें अखन हमरा मोन अछि जे कनी मिथिला हाट जैतहुं मिथिला हाट मे तऽ बुझले अइ कते नीक
मिथिला हाटके त बुझियौ चर्चा के त छैहे ने बखान सभ मिथिला हाट हमरो बड् मोन लागल अछि मिथिला हाट जाय लेल
ओतय की छै ने जे अपन सब के मिथिला के बारे मे बहुत नीक से अथी भेल छै ताहि दुआरे
अपना सब त बुझिते छियै ओना जे मिथ मिथिला हाट मे की होइ छै ओ बाहरी लोक के लेल छै लेकिन ओतुका शोभा सुंदरता तते सुन्दर छै जे मून
जे मोन होइत रहै छै हँ उएह बात छै
फोटो तोटो लै दुआरे
हँ और हर एक दृश्य के फोटो लै में मजा ए किछु और रहै छै
हँ से तऽ छै अगर अहाँ फोटो लेबै तऽ ओकर मजे किछु और छै ओ एकटा बैन जाइ छै जे
हँ ओयके याद बनि जाय छै हँ ओकरा अपन कखनो मोन भेल याद आयल ओकर चीज के तऽ देख सकै छियै फोटो
एकटा यादगार पल बनि जाइ छै जे हँ ई चीज हम केलहुँ आ ई देखलहुँ तऽ
हँ इहे सब रहै छै और कहियौ अहाँ की सब करै छी
हम तऽ एखन बैसल छी बच्चासब आयत तऽ ट्यूशन पढ़ायब
अच्छा अहाँ ट्यूशनो पढ़ाबै छियै
हँ हम ट्यूशन पढ़ाबै छी बहुत दिनसँ हम ट्यूशन पढ़ाबै छी धियापुता सभके
अच्छा
बहुत बच्चा त आब छोयड़ देलक ट्यूशन पढ़बै छलौ बहुत बच्चा बच्चा रहय हमरा लग छोयड़ देलक ट्यूशन आब दूटा तीनटा ऐछ पढ़बै छी
चलू कोनो नहि एनहियए बढ़ैत रहतै अहाँ अपन मनोबल नय तोड़ू पढ़बैत रहू होइते रहै छै
कथी के मलो मनोबल गाम घर में बुझै नहि छियै पैसा नइ दै छै
हँ सेहो बात छै
हँ तऽ लोक तऽ आब दू ट दू टका कमाइए ले लोक करै छै न ईसभ काज
हाँ
नय तऽ जे अपन अपने विद्यार्थी रहतै ओकरा ई सब काज करैके की जरूरत छै
हँ सेहो बात छै से लोकके अपने पढ़ाइसँ फुुरसत नहि होइ छै तऽ की पढ़ेतै तैयो इम्हर स कि गार्जियन पैसे नहि देब चाहै छै तऽ पढ़ेेबैय मे की मोन लगतै
हँ कहै छै पैसा नहि देत लेकिन कहत जे अहाँ पढ़ू या अथी पढ़ू निकालू से केना हेतै से नहि ने हेतै
हँ से सब तऽ कनी दिक्कत छै
अगर अहाँ केँ निकलबाक अछि तऽ खर्चा करये पड़त
हँ आइ काइल बच्चा सब पर आब पढ़ाई लिखाई मे बहुत खर्चा करबाक चाही जैस कि ओकर भविष्य के लेक नीक रहे छै
आ अगर बनि गेलै तऽ अहीके कमा क देत न
हँ सेहो रहै छै और एकटा फैमिली के नाम होइ छै सेहो होइ छै
नाम नाम तऽ जे होइ छै ओ कथी लए पढ़ै लोक किया छै कमाइए लए ना ह तऽ कमा कऽ अहीके देत ने भ भविष्य बनि जाय बस से तऽ होइते हम अपना सके मिडिल क्लास फैमिली जे छोट फैमिली सँ छियै तऽ कनि पैसा कौड़ी मे तऽ दिक्कत भऽए जाइ छै
कोनो नहि छै भगवान छथिन आ मेहनत करैत रहू मेहनतसँ पाछाँ नहि हटबै तऽ सभ चीज हवे
तएमे गाम घरमे तऽ बहुत दिक्कत
हँ गाम घरमे तऽ छैहे टीचरसभ नय नीक भेटै छथिन न तहू के दिक्कत रहै छै
हँ ई अपनासभके बिहारके शिक्षाके कनि अथी छै
ओना आइ काल्हि तऽ मोबाइल के दुनिआँ भऽ गेलै ओयपर तऽ जे चाहबै से भेट जएत
हँ ओसँ ओ तऽ छैहे जे चाही से भेट जैत अहूसँ लोक कऽ सकैए एक रुपैआ बिना खर्चा केने
नीक टीचर सब रहै छथिन जिनकर अहाँ वीडियोसभ देखियौ तऽ अहाँके नीक लागत ओर पढ़यमे अहाँके बहुत नीक लागत
मोन लगै छै कोनो कोनो एहन रहै छथीन
आओर अहाँ जतेक जतेक परीक्षाके तैयारी करय चाहैत छी सभ टीचर ओईपर मौजूद रहै छथिन पढ़बै लेल एकीस तऽ सब्जेक्ट के बहुत बहुत बहुत सारा टीचर सब रहै छथिन तै कनि मोन लगै छै जकरासँ मोन भेल तकरासँ लोक अपन पढ़लक आब बाहर हँ गाम घर मे तऽ नय ने अथी छै
नइ गाम घर मे नइ
आ एत्त अहाँ बाहर जेबै न तऽ बहुत अथि छै ताई दुआरे लोक अपन चाहैए जे घर बैसल बैसल किछ करी जैस कि अपन भविष्य बनए
गाम घर मे ई छै ने हमरा सबके गाम मे ई छै जे लग मे ट्यूशनो नै ने ट्यूशन करै लए दस किलोमीटर जायब
हँ उएह छै आइ काल्हि स्वस्तो नै ओते ठीक रहै छै
आ लड़की के तऽ दिक्कत भऽ जाइ छै
हाँ
सायकल चलाउ तैमे हमरासभ जेहन कमजोर के तऽ कतहु बेहोश भऽ कऽ गिर पड़तै
हाँ एते छै
से तऽ दु दुख भऽ जाइए मोन मे
नाश्ता पानी भऽ गेल अहाँके
नय एखन तऽ नाश्ता नय भेल है आब जैब तऽ बच्चा सभके पढ़ाकऽ आएब तहन नास्ता करब कनी पेट में दर्द करैए
अच्छा
बीमार चैल रहल छी
चलू कोनो नय भगवान छै ठीक कऽ देतै आम ताम खााय छी की
हम आम नय खाइ छी हमरा आम नय नीक लगैय
किया
हमरा आम नय पसन्द ऐछ किय तऽ आमसँ घाव निकैल जाइ छै आ जे चीज खरापी करै से चीज नहि पसन्द अछि
हँ होइते छै कते लोक के होइ छै जे अपना आम नइ नीक लागे छै कते लोक के सब चीज नीक नइ लागे छै तैय दुआरे
हमरा तऽ सभ चीज नहिए निकलग
खाउ नीक लागत तऽ खाउ नहि नीक लागत तऽ कोनो नहि दोसर चीज तहन खाउ
हमरा घर में खटमिट्ठी बनल रहे हम खटमिट्ठी खाइ छी
हँ कनी खट्टा तट्टा तऽ नीके लागै छै
आमके तऽ आमटो बनैत अछि ने
हाँ लेकिन हमरा सबके तऽ आम के ज्यादा झक्खे नीक लागेया ओकरा जे बनैल जाइ छै की कहू बड़ी आनन्द आबैए
अहाँके अहाँके अबैया आमके झक्खा बनायल
हँ हमरा आबेया आम के झक्खा बनाएल
की सब देल जाइ छै ओहिमे
पहिले आम के धोै छियै हमसभ ओहिके बाद आम के कटलौ फेर ओकरा छोट छोट पीस बनेलौ ओहिके बाद ओहिमे नमक देलहुॅँ आओर बुकनी देलहुँ ओर कनि अँचार देलहुँ फेर सभटाके मिक्स करै छी मतलब मिलाबै छी ओर फेर सब आदमी जते बच्चा पाटी सब रहलहुँ सब आदमी खेलहुॅं तऽ नीक लागैत छै असगरे खायमे तऽ नहिए नीक लागैत छै आ जे चारि पाँच आदमी भऽ गेलथि तऽ सबके दऽ देलियनि तऽ नीक लागैत छै खाय मे
छिन छिन कऽ खाय मे नीक
हँ हँ
छीन छीन कऽ जे बनेलक कोइ आ छीन छीनक कऽ खेलहुँ से तऽ एहिमे
हँ हँ अहाँके आबैया बनैल
हमरा हम ईसभमे बहुत तेज तरार आदमी छी सभ हमरे बनायल खाइय
अच्छा
ई सभ चीज हम झक्खा तक्खा मामलामे।
हाँ चल तहन तऽ बहुत नीक अइ दोस्त महीन सब साथे खाइत रहू आनन्द लैत रहू
दोस्त महिम म, एकटा हमर चटोड़ी बहिन अछि। ओ छीन लेत आ छीन कऽ खा जाएत, कहत की हम खेबे नहि करब।
हँ
कनि देरके लेल लेकिन तकर बाद जा कऽ जहन बनि जायत तऽ एकटा चटोरा भैओ छै ओ दुनू आदमी मिलि कऽ कहत, हम खेबे नहि करब, खेबे नहि करब। आ बनि जायत तखन छीन कऽ खा लेत आ लऽ कऽ खसैक जैत आ थारी म जे ओइ कालमे सेहो खसकि जैत
की करबै छोट भाय बहिन सब तऽ करिते छै ने
सभटा हमरे करय पड़ैए ने तखन धोअ दैत छियै लेकिन हमहूँ धोअबैत छियनि
हँ छोट भाय बहिन सबसँ करेबाक चाही लेकिन पैघ के हक रहै छै जे छोट ओकरा अपन तंग केलक आ अपन सब चीज़ हां
सभ नीक अइ हमरा ओतुका बच्चाभ बढ़िआँ अइ
अ ह तहि द्वारे कनि होइ छै अपन दीदी रहै छै तऽ कनि ओकरा सभ मस्ती मजाक केनाइ नीक लागै छै
हँ परिवारमे जेहन परिवारमे एक जगह रहबै तऽ एक जगह रहबै तऽ हेबे करत
हँ होयते छै
परा परि हँ हम गामेमे रहैत छी
अच्छा
हमरोसभके गाम बड्ड नीक
अच्छा
चारू तरफ हरियाली हरियाली अछि पोखरि अछि उएह पोखरि लग बैसल छी एखन
अच्छा
बैसि कऽ हवाके आनन्द लऽ रहल छी अहाँ
पोखरिमे तऽ माछोसभ होइत हैत
खूब माछ होइ या खूब ले लेकिन हम माछके इच्छुक नय छी हमरा नीक नय लगैए माछ
अच्छा बंसी से पकड़ ल आबैया माछ
नहि हमरा बनायलो नहि अबैया हमरा डर होइया माछ पकड़ैत
अच्छा लेकिन